हैलो, जय झूलेलाल भाभी।
झूलेलाल। ॿियो?
हा, कीअं आहियो?
बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
मां बि बढ़िया।
तव्हां किथां ॻाल्हाइबा? जी मां, उज्जैन मां।
उज्जैन अच्छा! खोड़ प्यारी सिटी आ उज्जैन त।
हा, महाकाल जी नगरी आहे।
हा, महाकाल जी नगरी आ बिलकुल। अ मां कटनी मां ती ॻाल्हायांव, कटनी- कटनी मां कटनी-कटनी हा हा - जी जी जी। हा, ॿियो- ॿियो बु मां, मां होम- मेकर आहियां।
अच्छा, बढ़िया हे। ऐं तव्हांजे ॿार?
मुंहिंजो ॿारि, मुंहिंजी हिकु गुड्डी आ नंढी, उअ मतलबु प्ले- प्ले में ती पढे पई हाणे त। जी -जी- जी हा काफ़ी नंढी आ। अऊं तव्हां ॿुधायो?
बसि बढ़िया! मुंहिंजे ॿ ॿारि आहिनि, मां हाऊस वाइफ आहियां।
हाऊस वाइफ अच्छा, जी -जी अऊं ॿार?
ॿार ॿ आहिनि, मूंखे हिकिड़ी गुड़िया आहे वॾी। नाइंथ में आ उअ हिकु नंढो गुॾो आहे, हू केजी सेकिंड में आहे।
अच्छा- अच्छा -अच्छा काफ़ी डिफरेंस तनि मस्त?
अरे हू, थी वियो बसि इअं डिफ्रेंस।
न डिफ्रेंस सुठो आ लेकिन, की हीअं छा वॾी भेणु बि भई ॿार खे- नंढे खे संभाली पाईंदी न?
हा- हा ही त आहे सही।
सुठो डिफरेंस आ की, हा भई पढ़ाई- लिखाई लाइ बि दिक्क़त न वेंदी, वॾी भेणु आ त हा पढ़ाई वठंदी।
हा पर, वॾी भेणु खे बि त इअं लॻंदो की आवु बि त अञा नंढी ॿार ई आ।
हा-हा-हा, हो त आहे -हो त आहे। उतां जो मौसमु कीअं आहे?
हिते जो मौसमु, केॾी महिलु उस्स आहे केॾी महिल बादल- बारिश ईअं मौसमु थधो- गरम थींदो वञे पियो। हां, ईअं त बारिश जो ई मौसमु आ। हिते छा वधीक छा टोड़- फोड़ वगैरह बि थी वई आ न, जिन में मतलबु रोड ठहिबो, सिंगल जी तैयारी वग़ैरहा हले पई हाणे ॿ साल खां पोइ कुंभ जो मेलो लॻंदो त पोइ हुन लाइ रोड ठहनि पया, चौड़ा पया
रोड ता ठहनि अच्छा -अच्छा -अच्छा।
त सभु जॻह ते बारिश जी वजह सां न हा बारिश जी वजह सां त अञां दिक्क़त थी वेंदी आ।
पाणी- पाणी भरजी वियो हूंदो न?
पाणी भरजी वेन्दो आ न, छोकी निकासी आए कोन।
हा होई आ, अऊं किचड़, रोड जो तोड़े रखा तऊूं त किचड़-किचड़ हर जॻह।
हा धीरे-धीरे ई थींदो।
हा हो
हा, ॿियो?
हा ॿियो सभु बढ़िया, चांय पाणी थी वई तव, तव्हांजी पी करे? कटनी, चवां ती चांय पाणी तव्हांजी थी वई तव पी करे?
बसि असां हाणे स्टार्ट कंदासीं, अऊं छा जॉइंट फैमिली में हा, जॉइंट फैमिली में रहंदी आ न?
अच्छा- अच्छा हा। असांजी बि जॉइंट फैमिली आ। हा जी- जी।
केर आहे?
कटनी त आहे, चङो-वॾो पूरी सिटी आ न हिकिड़ी।
अच्छा! हा नालो त ॿुधियो आहे।
हरे माधव जी फेमस सिटी आ हिय त।
जी?
हरे माधव जी फेमस सिटी आ।
अच्छा।
तव्हां कहिड़े गुरू खे मनंदा आहियो वेसे?
असां-असां त हिगंलाज माता खे मनदा यूं, एं झूलेलाल भॻवानु खे मनदा यूं। हुं, मतिलबु सभनिन खेे मनायूं लॻभॻ त जो कुलदेवी जी, हा- हा, जी
जी -जी
ॿयो
ॿियो तां वेंदा आहियो मंदिर घुमण?
हा, वेंदा आहियूं न
इते साम्हूं ही तव महाकाल जो मंदिर त
हा महाकाल जा त रोज़ दर्शन थी, वेंदा आहिनि।
अच्छा, रोज़ थी वेंदा तव, वाॅअउ
ॿयो छा?
हेत पड़ो स सुठी ॻाल्हि आ।
हा, टी वी में अची वेंदा, मोबाइल में अची वेंदा, रोज़ रोज़ जा दर्शन मिल थी वेंदा आहिन। हूं ॿियो तांजी गुड़िया जो नालो छा? तव्हांजो नालो छा हे?
मुंजो नालो, मुंजो नालो त पायल आ, अउं मुंजे घोट जो नालो राहत तस
अच्छा तांजी गुड़िया जो नालो राहत आहे, न हिकिड़ी गुड़िया आहे न तांखे
हा हा हिकड़ी गुड़िया आ, जी जी हा ॿियो छा ॿयो रोटी लेट खाईंदा आहियो ता?
हा, असांजी लेट थींदी आहे।
अच्छा अच्छा हा जी हाणे बसि ता ठीदी, असांजी सात साढे सात बजे खां, असां सात साढे सात खा चाट थीदी हाव नंढी गुडिया आ, न टाइम ते रोटी खाईंदी आ, जल्दी उथे थी स्कूल जे करे त
हा सही आ
हाणे टूयशन ते छॾी आईंदीमांस त मां चयो कॉलिग थोड़ी सी करे वठऊं वरी उह ईंदी आ, त वरी कुछ थी न पाईदो आ
हा, गुड़िया नंढी बि आ, न भई धियान रख
नंढी आ ध्या हा, तीन साल जी आ न अञा
हा, सही आ धियान रखण बि ज़रूरी आ, पेरेंट्स पाण हींअर ई धियान रखंदासीं त उअं सभु बाक़ी सभु कमु त थींदा रहिदा आहिनि ॿारन जे मथां वधीक, हा
अरे होइ लॻंदो आ, की हुन ऐ साम्हुं बि फ़ोन -वोन खणी करे बि न वेयो बो जीअं स्कूल वेंदी आ या, हा हुन टाइम तेइ बसि कमई कंदी आहियां।
हा सही आ, सुठो आ वाह
न त ॿारन जो बि वधीक धियान थो वञे न, मोबाइल में हिकु त ॿारनि खे त अॼकल्हु जे ॿारनि खे वधीक मोबाइल जी लॻंदी आ की सॼो ॾींहु मोबाइल हुजे, हा
हा, हा, हा सही आ अॼ घटि हुं यूज़ करन त पाण सुठो आ, पेरेंट्स खे ॾिसंद था न ॿारु त हा
अञा वधीक लेकिन, जनरेशन बियं थी वईया कि उनखे अॼकल्हु मोबाइल वधीक अट्रेक्ट थी करे, न मोबाइल जे करे थोड़ो परेशान कंदा आहिनि। की खाना खाना जो त पहले भई मोबाइल खपे, ई खपे त रोटी खाईदसि न त रोटी ही न खाईदसि।
हा उअं पंहिखे थोड़ी जीअं एक्टिविटी, हुजे पंहिखे खे। गेम्स खेलणा हुजनि, हु कंदासीं न त ॿार हुन में इंट्रेस्ट वठंदा आहियु मोबाइल थोड़ो साइड में थी वेंदो आ।
ॾिसो लेकिन जीअं भाई लॻंदो हुयो की पहले पधर वधर में रोटी खाराए वठ हाणे बारिश वारिश थी पए सॼो ॾिह अंदर- अंदर ॿार वेठा आहिन। त हो बि छा करन वीचारा सम्झ में न ईंदो आ मूंखे त।
हम्म
मीडई हाणे थोरो घुमाई फिराई करे करणो पवंदो आ ॿारनि जे
हा पाण ॿाहिरि पार्क में बि नथा वञी सघूं जीअं पंहिंखे ॿारनि खे जो वणे।
हा न उहो ही आ न पार्क त हाणे कोई मतलब ही कानहे को। पूरी किच -किच किच -किच बारिश जे करे थी वई आह पार्कुनि में बि। खोड़ खोड़ वधीक उहो ही आ न ॿारनि बि एलर्जी थी वञे कुछ शइ सां या इंफेक्शन। पो वरी लेने के देने पइजी वञनि।
हा सही आ नंढे ॿारनि जो त वधीक ध्यानु रहंदो आ।
हा
हा
ॿियो उते कहिड़ा फेस्ट, उते मतलब महाकाल जा ही वधीक फेस्टिवल मनाईंदा हूंदा न?
हा लॻभॻ न इअं त सभ ही थींदा आहिनि फेस्टिवल। जीअं इस्कॉन मंदिर आहे त जगन्नाथ यात्रा ऐं महाकाल जी भी आ, हर्सिधी भी आ सभ मंदिर आहिनि, टोटल हिते त घट इहे गढ़कालिका ऐ सिद्धी हर सिद्धि आहे। मतलब टोटल ईअं लॻंदो आ की भीड़ी मेलो ही मेलो रहंदो आहे हिन तरह जो।
अऊ सिंधियुनि जा जीअं त्योहार हुजनि हो पो कीअं मनाईन हुते?
उह बि मनाइंदा आहिनि, धूमधाम सां मनाइंदा आहिनि असांजे हिते। इलाही सुठो हर त्ययोहार चंड्र ते हा, हर चंड्र ते जीअं, हिते झूलेलाल भॻवान जो मंदीर आ। गीता कालोनी में त हुते हर चंड्र ते। अखो पाए प्रसाद वरसाद जो चाढ़
उशाद हा -हा, अच्छा -अच्छा हो थींदो आ।
हा उहो थींदो आहे।
अच्छा अच्छा सुठी आ मस्त सुठी ॻाल्हि आ, मनाइंदा आहिनि हा सही आ न। सरवधरम हिक
हा सहीं, ॾिसो सभ खे मञिणो खपे। और जो पंहिंजो मेन कुल आहे हू बि मञणु खपे पे कोई हू कोन जाती बी फोर्स कुछ
भाई पंहिंजो त ॾिसो पंहिंजो त आहे की सभिनि खां फस्ट असां पंहिंजी प्रायोरिटी में उहो ही रखंदास। पंहिंजे गुरूअ खे ही, लेकिन ॿियनि गुरूनि खे बि हीअं कान्हे की निग्ले्ट न करण घुरिजे। ठीक आ न भाई जेको मञे थो ठीक आ सुठी ॻाल्हि आहे श्रद्धा आहे हर कंहिंजी पंहिंजी -पंहिंजी।
हा सही आहिन सभ, मुंहिंजे लाइ त सभ बराबर आहिन।
बराबर हा
पर हू हिकिड़े जो मिलीया न कंखे क पंहिंजे गादी लाइ या पंहिंजे कु लाइ हिक, भॻवान इहे ज़रूरी आहिनि, उन्हनि खे ई पंहिंखे छोकी अॼुकल्ह उहो हलेबो न हिन टाइप जो।
हा, हा।
हुं, तव्हांजे घर में केरु -केरु आहिनि?
असांजे घर में मुंहिंजो, ससु-सहुरो। नंढी, नंढो ॾेर- ॾेराणी घोट ऐं पुटु
हा, हा।
बस् थी वियो, जॉइंट फैमिली में असां एतिरा आहियूं हाली।
हा, मुंहिंजे बि एतिरा ई।
ऐं बाक़ी सस जी ॾेराणियू- वेराणियूं बि आहिनि, त आजू- बाजू में ई आहिनि सभिनी जा घर।
अच्छा, बास आसे- पासे में, हा सही।
हा, हा लाइन सां हिकु भित जो ई फ़र्क़ु आह। जॉइंट में ई आहिनि सभिनी जा घर। हा,
हा बढ़िया ॿियो छा, कॾहिं कुछ थियो त फंक्शन वग़ैरह त तव्हांजी त पूरे पूरी भीड़ थी वई, पूरी भीड़। खलक अची वेंदी
हा, न उहोई, उ चवंदा न आहिनि? जन बि पंहिंजी त मन बि पंहिंजूं इन।
जी?
जन बि पहिंजी, मन बि पहिंजी। शादीअ में ई बारात जी ज़रूरत न लॻंदी आह, न सभु पंहिंजो ई आहे असांजो।
हा सही आह, ॼञ बि पंहिंजी, मञ बि पंहिंजी थी वेंदी आहे।
जी, जी, हा।
हा, ह हा।
भई उतारे त मुंहिंजी पैकनि खां पहिरियों त भई नंढी हुई हुते। फैमिली, उते फैमिली भाई वॾी आहे काफ़ी।
अच्छा। हा त उहो थोड़ो, पंहिंखे लॻंदो पोइ माण्हू एडजस्ट थी वेंदो आहे। पाण अञा सुठो लॻदो आहे की पाण जॉइंट फैमिली में अची विया आहियूं त, हा हू त पाण छा, विझंदासीं न पंहिंजे हैब आदत विझंदासीं त पाण खे, हर शइ एडजस्ट थी वेंदी आहे पाण घुली मिल
हा, उहो त आहे, जीअं माण्हू एडजस्ट करणु चाहे न उअ एडजस्ट थी थो वञे न बसि, माण्हू करण त चाहे। जंहिंजी जेको करणु चाहींदो, हुन खे काथे बि एडजस्ट थो करे सघे, जेको न करणु चाहींदो, काथे बि एडजस्ट नथो करे सघे।
सई आहे। पर अॼु जे टाइम में, एडजस्ट करण ई सुठो आहे।
हूं।
सही आहे, सुठो न पाण, तव्हांजी कॉलो एतिरी वॾी उहा आहे फैमिली। परिवार सुठो वॾो अथव।
सुठो आह, सुठो आह हा।
तव्हांजी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि सभ। ु
जी, जी। हिते त सभु कटनी में त सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि।
अच्छा।
जी, जी हिते त फेमस ई आहे सिंधी।
अच्छा।
हा ह ह ह मां मतिलब हिते्त सिंधी घटि ॻालाईंदा आहियूं बट हिते सिधी वदीक थोरो ॿुधणु मिलंदी आ
अच्छा हा असांजेउत त असांजे त जीअं ॻाल्हाइणु बाल्हाइणु बोल्हाइण में बि सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा हिंदी घटि ्ट यूस कंदा आहिन बिल्कुलु ई जीअं ॿार स्कूल वञनि थ हाणे वॾा थी विया त थोरा कॾहिं हिंदी में ॻाल्हायूं पर असां वधीकतर सिंध ंधी में ई हुननि सां ॻाल्हाईंदायूं की तव्हां ॻाल्हि जवाब बि सिंधी में ई ॾियो हा सिखण लाइ बसि मेन मेन इहो आहे की हन सिखयनि ॿार
हा अॼुकल्ह जे ॿारनि खे सिंधी वैसे अचे बि घटि थी न
हा न अचे न थी सही आहे हू पैंखे ई कोशिश करणी पइंदी की भई पैंखे सिंधी में ही ॿार खे सेखारणो आ ॿीयूं भाषाऊं बि सिखणी खपनि पर जो पंहिंजो जन मा तृ भाषा आए हू त पहिंखे ईंहेई सिंधी में ई
अचणु घुरिजे ॿारनि खे न हा हा हा जी जी
ईअं त मुंहिंजा ॿई बार सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि
अच्छा अच्छा असांजीखेॿ ॻाल्हाइण कान ईंदी त सिखे थी भईधीरे धीरे
न अचण सिखेपि सुठो न
हा
हा मुंहिंजो गुॾो ई